हां, अभी लॻ गई फोन।
हा हा लग गया, ठीक है।
ह। मुझे, वह लॻ रहा था मतिलब ट्राय कर के देखता हू, आप ट्राय कर रहे थे तो नही ल लग रहा था कया?
नई नई लॻ रहा था, त सिंधी मां ॻाल्हायूं असं
हा हा, मां उहो ई, उहो ई चवण वारो हो मां, कें मल सिंधी में ॻाल्हायूं। त उहो तां ही चई छॾियो आ, चलो चलो। ठीकु आ। काथां था ॻाल्हायो तव्हां?
ईंटारिसी।
ईंटारिसी।
हा तहांं?
मां, महाराष्ट्र गोंदिया।
अच्छा ॻाल्हि हुई, पहिरीं ॻाल्हि हुई छा असांजी सुभाणे?
न। मुंहिंजो त ॿिन ड्डिहन खां बंद थी व्यो आ, हे भैया जे नंबर मां
अच्छा गोंदिया जा, गोंदिया खां ॾाढा माण्हू आहिन त।
गोंदिया में अॼुकल्ह छा मतिलब, माण्हू वांदा वधीक वेठा आहिन न छा करन।
न गोंदिया क गोंदिया खां मुंहिंजो मतलबु ॾाढो फोन इियो आ, हिन जे करे।
हा त, उहो इ तो चवां न, गोंदिया में वांदा वधीक वेठा आहिनि, कमु कान्हे छा करनि माण्हू।
त हाणे, हाणे हीअं ई, कंदा न हाणे। हाणे हीअं ई कंदा न, ता बि एप ते ॻाल्हाईंदा ई न।
हा हिन- हिन बहाने माण्हू खे पतो थो पए न, काथे सिंधी आहिन, काथे छा आहिन।
हा। हिय बि आ, सही ॻाल्हि आ तहांजी।
पहचान बि थींदी थी वञे सभिनी
हा, सही आ।
ऐं, माणू खे पतो बि तो पवे, काथे सिंधी आहिन। कीअं ॻाल्हाइणो आ, छा आहे, इन बहाने सिंधी त ॻाल्हाए थो न माण्हू।
हा। हिअ बि आहे न, ई सुठो आ, पंहिंजी ॿोली पाँहंजी बोली जी पहचान हाणे थिए ती।
हा, न त भयन वांगुरु हिंदीअ में ई था ॻाल्हाइन। सई आ न?
पंहिंजी ॿोली, असांखे संभालणी खपे न।
हा, न त बिग़ैर पैसनि जे, त हूंअ कोई ॻाल्हाए बि न। तहां ॿुधायो ॻाल्हाए या ईअं कोई, हे त पैसनि जो लालच आ, हिन करे माण्हू ॻाल्हाए थो।
हा। सही आ, सही आ त। त हिन, हिननि जे टाइम में कैं वठ बि बिल्कुलु टाइम कोन्हे, अननोन खे फ़ोन करण जो, पंहिंजनि खे न कंदा आहिन माण्हू त।
त, मां हिनकरे त चवां थो न, त हिकु ॻाल्हि ॿुधायो अननोन जी फोन अचे त माण्हू पहिरियों लाल वारो बटण खे दॿाईंदो आ, अलाए कैं जो पुट्र आ, कटेस हिन जी फोन।
हम, हम। ॿियो, तव्हां छा कंदा आहियो? हम्म, तां क, तां छा कंदा आहियो?
मांजो मोबाइल जो कमु आ।
अच्छा अच्छा, ॿार आहिनि तव्हांजा?
न न मुंहिंजी शादी न थी आ अञा। व्हयां न थियो मुंहिंजो। हिन करे घणो पो ॻाल्हायां मां।
अच्छा, तॾहिं तॾहिं सही आ। न हींअ न आहे, सभिनि माण्हुनि जो पंहिंजो पंहिंजो नेचर थींदो आहे। एहिड़ी कोई ॻाल्हि न आहे।
न न शादीअ वारन जो ॻाल्हाइणु घटिजी वेंदो आहे न, ज़ाल फुरे वठी वेंदा आहिनि हुनन खे ॻाल्हाइण। हिन करे
हा हिअं बि आहे, हिअ सही ता चओ तव्हां
यानी तां फुरियो थव ॻाल्हाइण, हा न
जी, न मुंहिंजा हिएं न मुंहिंजो ईअं न कंदो आहे। मुंहिंजो घोटु
अलाए तव्हां हा चयो, हामी भरियो त मूंखे लॻो ईअं आहे कुझु
न त हूंदी आहिनि न, कुझु कुझु हीअं हूंदी आहिनि।
ब भई तव्हांखे जानकारी हूंदव न, तॾहिं तव्हां हा त चओ न, न त कीअं हा चओ हा।
त कुझु हूंदी न तॾहिं त, तॾहिं त तव्हां ख़ुदि, तव्हां ख़ुदि ॿुधायो न तव्हां हिन जे करे त हीअं ॻाल्हायो था न फ्री थी
हा मां त फ्री ॻाल्हायां थो न, मुंहिंजी न थी आहे, हिन करे त फ्री थो ॻाल्हायां न। रोक टोक वारो कोई कान्हे न, त मुंहिंजो आवाज़ थोरो छा, फ्री आ पूरो।
हा सही
ह्म्म, त पूरो दिमाग़ु हिक ई जॻह ते लॻल आ, न थो
न मां ग्रुप में हीअं चवां पई कि मुंहिंजे पेमेंट वारे ऑप्शन ते हू प्रोसेस ई नथी वधे पई।
प्रोसीजर याने नथो वधे याने
मीन्स कि हुनमें लिखियल ई नथो अचे पेमेंट जो मतलबु जेको टिक वारो ऑपशन ईंदो आहे न, घड़ी वांगुरु थो अचे हिकु।
न त हुनमें तव्हां ही छा चवंदा हो रिफ्रेश कयो न हुनखे रिफ्रेश
करे करे चुकी आहियां घणो, वरी वरी
पहिरियों ॿ रुपिया ईंदव।
अच्छा
ॿ रुपिया आया थव, न आया अथव?
छा आहे? मीन्स छा था चओ?
ॿ रुपिया आयव छा?
घरु पे ई त आहियां।
न न ॿ रुपिया आहियव छा ॿ रुपिया, ॿ रुपिया? अकाउंट में ॿ, हा तो, न तो ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां पोइ ईंदव पैसा। हा हुन में लिखी थो अचव न, हेठां चार चार हा हा चारि से सात दिन में आएंगे, उहो लिखी थो अचे, मुुंहिंजा त टिनि ॾींहंनि खा थिया आहिनि। अञा ताईं न आया आहिनि मूंखे पेमेंट।
अच्छा तव्हां कॾहिं था कयो? हे वारो कमु।
मांखे थी विया मां सेटर्डे खां चालू कयोमि।
अच्छा, मांजो त हाणे सुबुह सां, सुबुह सां थी वियो आ।
मुंजो छंछरु चालू थियो, इतवारु बंदि भी थी वियो मुंजो। एॾो ॻाल्हायो आ कि हुन ई ॾींहु बंद थियो छंछर छंछर शाम जो छुटी हुई, शाम जो आयुम, उन खां पो चालू कयम, इतवार ॾींहु ॻाल्हायुम, बंद थी वियो।
हूं
हिक सौ असी मिंट मुंजा इयं ईं थी विया
हम्म
ख़तम थी वियो मुंजो, त एतवार खां बंद आ मुंजो।
हम
मां इनकमिंग कॉल बि वती हुयम न ॾाढी, इनकमिंग कॉल वती हम हू वती हम त हुनजे करे ख़तम थी वियो मुंजो।
अच्छा ईअं आहे छा?
हा हा न त मां इनकमिंग काल वती हम पंजवीह ट्रीह इनकमिंग वती हम। अऊं पंद्रह सत्रां खन ॿियूं कयूं हम मां।
अच्छा
हम मां मेन ॻाल छा केड़े बि हिक ॼणे सां ई ॻाल्हायां पियो न, मेन ॻाल छाए हिक ॼणे सां ॻाल्हाइण सां छा हो दिक समय ख़राब न थे पियो हुनन खे चवांन पियो तव्हां कयो पो वरी मां त पो कयां त हुन त छा असां खे जेकी ॻाल्हाइण जी जेको हो कंप्लीट थी वञे पियो न त ॿे सां ॻाल्हाए वरी हुनखे ॿुधाएस, कि मां काथे रहंदो आयां छा आयां सभ छाथो कयां उहे ई ॻाल्हियूं हलन पियूं तो बार-बार उहो त सभिन खे इयो बार-बार ॻाल्हियूं ॿुधाए मज़ो न अचे
हूंअ त सिर-सिर, सिर में सूर तो थी
सिर में इयो वरी छाए अध हिंदी, अध सिंधी न त हीअं चओ मथे में सूर तो थे
हा ठीक आहे न, तांखे समझ में अची वियो।
हा-हा अची वियो आ असां सिंधी आयूं, सिंधीअ में प्योर सिंधी आयूं, न आदत पेजी वई आ असांखे
पेजी वई आ हा सही ॻाल
हा-हा-हा होॾे छो सिंधी घट ता ॻाल्हाइन छा?
न मांखे त हेॾी आदत न आहे सही ॿुधाऊं त, जो आहे
इन करे त माण्हू त घर जा ॿार नथा ॻाल्हाइन न बरोबर सिंधी हिंदीस था ॻाल्हायन, वॾा ई न ॻाल्हाईंदा त नंढा छा ॻाल्हाईंदा।
न न छा ॻाल आ सही चओता
सही गाल आ। ॿुधाए ॿियो?
ईंदो बस
तव्हांजो बंद थी वियो त, कि तव्हांजो चालू तव?
छा?
हे अकाउंट याने तव्हांजो चालू तव की बंद थी वियोे तव तांजो? अच्छा तां न त ॿियो त ॿुधाए पियो न हो जो प्रोसीजर पेमेंट जो ॾेखारेव न तो।
अरे, हू त हिननजी प्रोसीजर ई नथी थिए न। अॼु मां हुनते पंहिंजो यू पी आई, आई डी विझी हुई। उने खां पोइ। छा चइबो आहे। ॿ रुपिया हिन में अची विया। मुंहिंजे अकाउंट ते, गूगल पे ते। तो ॿ ऑप्शन ईंदा आहिनि न। बैंक अकाउंट और यूपी आई।
हा, हा बरोबर।
त, त मां यूपी आई वारो चूस कयो। त, कहिड़ो वारो ठीकु रहंदो आहे ऑपशन?
बे वारो ठीकु, मां बि बे वारो यूज़ कयो। हा, हा, हा। न, न हुन में वरी पूरो लिखणो पवंदो आहे। हिन कपिड़े यूपी आई बैेस्ट आहे।
हा। हिन बिन जो टाइम काथे आहे के वठ।
हा।
त, मां त उपी आई आइडी विझी हुन मूंखे त उो वेरिफिकेशन जे लाइ मोकलियो आहे। कि मां आहियां कि न हुननि जी मेन।
जी, जी, जी, जी, जी सही ॻाल्हि आहे न।
पोइ हू प्रोसीजर मतलब अॻिते वधी नी पई ते इ न लाइ मां ग्रुप ते विझो। कंहिंखे ख़बर हु त मूंखे ॿुधायो। हिय छो थो अचे वई।
हो, अची वेंदो। हुनमें बाकाइदे हेठां डेखारे थो, मगर उहो त आई डी बंद थियण खां पोइ। तत अचनि, पेसा तवांखे पहिरियों ई आया हुया, आई टी चालू ई अथवां आया। हुन खां पोइ आयो। तव्हांजी इनकमिंग आटगोइंग ॿई चालू अथव?
ॿई चालू आहे।
बढ़िया, त गणा कॉल थी विया थव तव्हांजा?
कॉल, मुंहिंजा टास्क थी विया हूंदा। लॻभॻि दसि थी विया आहिन।
बसि, दसि थिया अथव। ट्रीह करना अथव।
अच्छा, हा त वई त चवयां थी न। हाणे हि आरो ग्यारो आहे।
तव्हां जा थींदा ई घणा, मुंहिंजे ख़्याल सां कॉल, तव्हां जा मुंहिंजे ख़्याल सां वधीक त। पेमेंट ई न थींदो आहे, मुंहिंजे ख़्याल सां अगर के बराबरि गाल्हायो हूंदई, कंटिन्यू गाल्हाया हूंदई, अगर। त तव्हां खे मिलंद पैसा, न त त ईअं समझो चार पं सौ रुपिया ई मिलंदो आहे, बसि वधीक न मिलंदो आहे।
अच्छा, उ बारहां मिंट जो चए पिया न कि लग भग बारहां मिंट। गाल्हाइणु
बारह मिंटन बारहं मिंट गाल्हाईंदवत हून मा छ ही मिंटन जा ई पैसा मिलंदव।
ईअं आहे छा?
हुन जी वजह इहा आहे की छा आहे? मतल तव्हां सभिनि सां उहो ई ॻाल्हाईंदव की, भई भाजी छा थी आहे या ही फलाणो छा आहे? हंअं, उहो ई उहो ई गाल्हाईंदव। थो उनन जां पैसा न मिलंदो आहे, छो कि हुनखे उहो रेकॉर्डिंग न करिणो आहे, हुनखे नया-नया वर्ड खपनि गाल्हाइण लाइ। त नयां-नयां वर्ड गाल्हाईंदव, तडहिंस त हुनखे
त हिननि वटि छा कॉल रेकॉर्डिंग बि वञे थी, छा हिननि में?
कॉल रिकॉर्डिंग तॾहिं त हुनखे पैसा खपनि न तॾहिं त तव्हांखे कॉल रिकॉर्डिंग खणी खपेसि न हुनखे।
त मतलब की मेन जो कॉल है हू छह मिंट ई कर करना है।
ॿारहां मिंट करिणो आहे छह मिंटनि जा पैसा मिलंदव तव्हांखे छोकी छह मिंट
त फिर छा तो फिर तो फिर छो फालतू मां ॿारहां मिंट ॻाल्हायूं।
न न त ॿुधो त सही मुंहिंजी ॻाल्हि आहे मां उ सम्झा थो ॿारहां मिंट हिनखे ॻाल्हाइणो अथव की छह मिंट कड छोक हिनकरे तां शब्द कुझु गलत अथई कोई बरोबर आवाज न नथो वञे या तव्हांजे पासे में कोई खिले थो, या कोई खड़को थो अचेव त हुननजो आवाज़ु उनखे न खपेसि उन खे खिलण ईंदो त
अछा हीअ आहे छा!
हा ईअं।
अच्छा तॾहिं
तॾ ईअं पैसा मिलंदव।
अच्छा ओके।
ओके! इहो बि कढजंदव पैसा जेको ओेके कयव न हिना जा ॿि कढजंदव इंग्लिश ईंदी अथस हुनखे।
ठीकु आहे ठीकु
हा इहो ठीकु
न मुंखे ई जरा जरा सी ॻाल्हियूं मुंखे न ख़बर हुयई, तां सुठी तरह सम्झायो त मुंखे ख़बर पयो मुंहिंजी साहेड़ी सां मुंखे हेॾो हेतिरो दफ़ न ख़बर हुई मुंखे की ऐतिरी ॻाल्हाइणो आहे बारिकीअ सां चेक कंदासीं जाचंदा
तॾहिं त हिननि माण्हुनि मथो हयो अथनि मुंसां हिन करे, जल्दी बंदि थी वियो आ न मुंहिंजो
अच् छी
न त छो बन्द थे आ मुंहिंजो
ठीकु आ फिर कुझु कहिड़े टॉपिक था, ॻाल्हायूं असां
कोई ॿी टॉपिक ते गाल्हियो टॉपिक ॿुधाइणो न पवंदो पंहिजो पाणी निकिरी वेंदो आ ईअं टॉपिक अगरि सोचींनदव त ॻाल्हाए न सघंदव
अच्छा सही आ फिर तांजी माइट्री हले थी
न न
न, हाणे ना
न
छो
मुख़े करणी काने इने करें
ह सही ॿि सही आ फ़ैसलो तांजो
न न त हा अकेलो जीवन सुखी जीवन आ न इञे करें
अच्छा, अच्छा कंदों ई न तव्हां जो जेको माण्हूं ई चवंदो आहे न उ डेफिनेटली कंदो आ
न, न त मां डेस्टरी न हीं कंदुमि छोकी छोकि मां ट्रे चार माइट्रय अङुठी मोटाए चुकियो आहिया, हिनन करे न कंन्दम मां
अ ॻाल्हि छा आहे करणी छो नाऐ?
हं छोकी हिनखे नखणी आ छोकी मुंखे पंहिंजे दोस्तनि जी शादी ॾिसी करे, मां उह ॾाढा सुखी आहिनि न, त मुंखे एतिरो सुखी थियण इच्छा कान्हे
अच्छा, सइ आ।
वधीक घीहु खाइण त तकलीफ़ थी वेंदी आ न, त न खाइणो आ मुखे। मां इएंं खट्टो-मिठो खाइण में ठीकु आहियां।